हलो।
जी जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल आवाज़ु अचेव थी?
अचे थी बिल्कुल।
हा हाणे हिक कल वेस्ट वई हुन खां पो तेई अचे।
हा सही ता जह।
उहे न हा था कयूं पर?
हा ॿियो ॿुधाए कोई? ॻाल्ह आ कोई ॻाल्ह न कॉल वई आ त ईंदी ज़रूर।
हा हा। सजो थींदी ॿुधाए ब्यो ॿुधायो? ठा ता कयो?
बस वे। या ॻाल्हायां पई तांसां हा तां छा पया कयो?
मां खांवां ती।
अच्छा अच्छा।
हा अचो खाओ तां बी। ह ॿियो ॿुधायो? न न न मम्मी ने घर तरियो त।
अच्छा।
हा म घर कयो थ।
हा सही आ सही आ।
आलू पयो त मम्मी न चयाईं की तरे थी ॾियांई घर ई ॿाहिर न वञ।
हा सही आ।
ॿाहिरांयूं बिस हिक् ने एॾो।
हा सही था चओ ॿियो ॿुधाए त घर में। छा छा डिशूं ठाहींदा आहियो?
असां त ॾाढो कुछ ठाहींदायूं जीअं। मंचुरियन थी वयो मोमोस। पाव भाजी सभ ठाहींदायूं असां।
अच्छा असां बि मतलब। नूडल मंचूरियन और पास्तांन। बिरयानी आ द दाल ढोकली ढोकला।
हां हां।
हा ॾाढो कुछ ठाहींदायूं दाल बाटी बि ठाहींदायूं।
हा सभ ठाहींदा आहियूं अ।
हा बाक़ी नॉन वेज खे छॾे सभ ठाहींदायूं।
हा नॉन वेज असांई घर न ठहंदो आ मुंहिंजा बग। खाईंदा आहिनि उहे ॿाहिरि ई खाईंदा आहिनि, असांजे घर में कॾी बि नॉनवेज न ठयो, हा असांजे त पेट में ई
हा सई आ, सही आ न सुठो आ न। पहिरों ॾाढो खाईंदी हुयमि मां, मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ। हा वई चवांई ती न मां मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ।
ख़बर तव आई एम ब्लेस्ड मां चवां न पर असांखे टेस्ट ई न ख़बर आ।
हा सही आ सही आ ॾाढा ॾाढा सौभाग्यशाली हो की न ख़बर तव। असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुयो पहिरें, पर हाण पर हाणे जॾी खां मां ॿु पूजा कंदी आ न भोले बाबा जी तॾी क़ा मां बिल्कुलु छॾे ॾिनो आ हाणे त मूंखे गिन ईंदी आ। खाइण जो मन ई न कंदो आ।
डॉक्टर ने अंडो चयो हुअमि त मां अंडो खाईंदी हुयमि विच में, पर हाणे त उहो बि न।
हा
हूंम
ॿियो ॿुधाए पतो तव हिननि में हिननि मे टेस्ट न हूंदो आ टेस्ट हुंदो आ लहसुन प्याज में और मसालनि में पर इंसानु तॾी बि खाईंदो आ इहो। हुन तां तां सोयाबीन उअं ई ठाहींदव न त तव्हांखे बिल्कुलु उहो ई टेस्ट ईंदव।
उअ ई लॻंदो आ, अऊं उह बि मशरूम बि, मशरूम कटर
हा हा
ऐं मशरूम बि उअं ई लॻंदो तव सेम, तां खाधो तव मशरूम?
हा खाधो आ न। सोया चाप, वो बि सेम लॻंदी तव। खाधी तव सोया चाप? अच्छा अच्छा ॿियो खंडवा में ई खाधी तव की ॿाहिरि?
खंडबा
त
हुन हिकु, असांजे हिते, हो ॾिंदा वा जो उ सोया चाप ॾाढी मस्त
अच्छा अच्छा हा अच्छा ॿियो ॿुधायो?
कि हिते ई खाधीतव की ॿाहिरि खाधीतव?
न मां जयपुर में खाधी आहे, हिते मां ॾिठी बि कान्हे। पाणी ॾे न पाणी जे मल छा केंदो आ?
हूं हूं सही आ सही आ।
हम्म ॿियो ॿुधायो तां किथे कि किथे किथे घुमण विया आहियो?
असां, असां विया आहियूं हम्म गुजरात वया आहियूं पंजाब विया आहियूं अमृतसर, व्यास और ह ना ॾाढो किथे विया आहियूं अहमदाबाद, सूरत महाराष्ट।
मां बि मतिलबु अहमदाबाद वई आहियां गुजरात गांधी धाम और आदिपुर सूरत और जयपुर, अजमेर अकोला, अमरावती।
हा, हा, मां भी अमरावती हिते सब वया अच्छाआ।
ॾाढी जॻहि वई आहयां। हा, हा, वई आहयां न वई आयां।
हम्म
ॿियो।
बढ़िया आहे। गो, मां वैष्णो देवी न वई आहियां।
अच्छा, न विया आहियो।
हूम्म, हूम्म, न।
हूम्म, हा उज्जैन विया आहियो?
उज्जैन भी न वई आहियां। उज्जैन एॾो पासे में थी करे
वहिन, सौभाग्य ही न मिलियो आ उज्जैन वञण जो।
बस हाणे जॾहिं बुलावो हूंदो, तॾहिं निकिरी पवंदासीं। हा, सही था चयो। ॾाढो मन त आहे उज्जैन वञण जो। मुहिंजो भी ॾाडो मन आ। हा। सब ऐॾी दूर-दूर खां ईंदा आहिनि, असां एम पी जा थी करे न विया आहियूं।
हा बिल्कुल सही था चओ हूहू। हू भी एॾो पासे जो रस्त पो मतिलबु पंज छह क्लाक वधीक न थींदा आहिनि।
हूहम्म।
हम्म
माण्हू केतिरी दूर -दूर वञनि था केदारनाथ ऐं हेॾे।
हाआआ।
अदा छा उज्जरन न थ माणू
हा। सही था चओ न। ॿियो तव्हां कहिड़े भॻवानन खे मञंदा आहियो, मञंदा आहियो?
असां राधा स्वामी।
अच्छा, अच्छा, मां गुरू न चयो भॻवानु चयो।
अच्छा भॻवान, सॉरी, सॉरी भॻवान न, मां सबनी खे मञंदी आहियां। हिकु कोन्
अच्छा। अच्छा।
जिऐं शिव भग वान जिऐं न हो ईंदो आहे छा चइबो आ न, नवरात्र रात जा मां नवही व्रत सब रखंदी आहियां और सुमर भी रखंदी आहियां। सांवण सुमर
सही आहे। चालीहो भी रखंदा आहियो? अरे वाह!
हा। मां हिकु हिकु बार रखयो आह। हिन बार भी सोचियो आ, ॾिसूं हाणे वरी भी। हिकु टाइम रोटी ते, हिकु टाइम रोटी ते।
अच्छा। इऐं।
हा।
सही आह।
पर तेल वारी चीजूं न। रोटी भी बिलकुल
सादी।
हं बिल्कुल सादगी ई रोटी खानी हूंदी आह ऊ।
हा सही था चओ।
आऊ मिर्च मसाला न, फिकी रोटी।
हा।
म्।
सहीया।
हा, तां रखो थव कॾ?
न न मां कॾहिं न रखियो आ चालीहो, मां सोमवार खां वधीक कुछ। सुनाए रखियो आ, तिजड़ी रख।
जो हूंदो, ॾाॾो उ आ। चा चालीह ॾींहं ॾाढा मुश्किल निकरंदा आहिन, पर थी वेंदो आ।
हूंदो आ हा सही था चव। थाने रख त थी वेंदो आ सभ कुछ।
नव नवरात्र। वां वारी भी लूज़ थी वेंदा आहियूं त हिते च चालह।
चालीह ॾींहं आहिन सही आह।
उह ई तां नवरात्रि ता रखंदा आहियो?
मां या त ॿ जोड़ा रखंदी आहियां या। त न रखंदी आया, न न या त ॿ जोड़ा। खणी आहियां या त न रखंदी आहियां।
अच्छा! पूरा न रखंदा आहियो?
न न, पूरा न रखियान।
अच्छा, मा ता सतना। पंजन, ट्रन सां हिनन खां रखंदीयां पूरा।
अच्छा अच्छा सही आ, सही आ, मूंखां कंट्रोल न थींदो आह। हिनलाय मां न रखंदी आहियां।
हा असां मस्तु सुबुह पंजे बजे पेदल पेडल त भवानी माता वेंदायूं।
अरे वाह! सही आ, मस्त आ बढ़िया।
हा। चवंदा त पहिर ईअं आहियूं की नवें ॾींहं वेंदासीं पर चार पंज ॾींहं ई थी। चाएंदोआ।
हा सही ता चओ।
पल रात जो हिक बार ट्रय कजो हिक बार। तां वया आहियो सुबुह यो कॾे?
हा वई आहियां, चङा चकर वई आहियां, सुबुह सुबुह आरतीअ में। हा उते हुनन खे मतलब। ॾाढो मज़ो बि ईंदो आ और उन्हनि खे विच। विच में कोई आरती में भक्त बीठो हूंदो आहे न जेंहिंखे मातांदी आ उन्हन खे ओॾीहिमल ही माता अची वेंदी आ।
हा हा, ईंदो आ।
उह नज़ारो ई अलॻ। हूंदो आ, हा।
और अञो चाचा भऊ हिकु-हिकु अंखे शेर बि ईंदो आह। पर सप्तमी याने।
हा
हिकु अंकल आह उन खे शेर ईंदो तन सप्तमीअ ॾिहुं।
हा या
उन्हनि जो बि हल हा न, उहो बि असां सप्तमि ॾिहं ज़रूर वेंदा आहियूं।
अच्छा हा या? सही आसही आ हर बार ईंदो तन?
हा बारिश आहे न, न बारिश न थी प पए ॿिन ॾियन खा बारिश न थी पए।
असांजे हिते त ट्रिन चइनि ॾींहंनि खां बारिश न थी पई यार, हीअं हाणे बारिश जे मौसम में न पवंदी त कॾहिं पवंदी बारिश?
हा न ट्रिन चइनि ॾींहंनि खां बारिश कोन्हे।
मुंहिंजी मम्मीअ दाल में राई ॾिनई त हेॾी खांसी ती अचे।
हा-हा सही ठीक आ न थोरो सो हो कयो तहां।
हा, हम्म ॿियो? सॼो मिर्च नक में चढ़ी वेंदा आहिन।
तव्हांखे पिस वणंदी तव पिस?
ॾाढी वणंदी आ।
हा मुंजे फ्रेंड जी फोन मुंजी फ़्रेंद जी फोन आई आ, चऐ ती खीर खणी वन चॻो आयो आ।
हा या!
हम्म
सही आ, मस्त कहिड़ी, कहिड़ी फ्रेंड तव?
आहे मुंहिंजि हिक हिंदुस्तान फ्रेंड आ ॾाढो सारो चीखो ॾींदी आ, हर बार
हा या बढ़िया त तस हम्म सही आ, विकणंदी आहियां?
न-न ईअं ई ॾींदी आ मुखे बि फ्रेंड जे थ्रू ॾींदी आ।
अच्छा इअं।
हा-हा विक्डंदी मुंखे न खबर आ विक्डंदी आ। की न, बाक़ी मुखे त ॾिंदी हा मां चईंदीमासि पो छोक्री घर भी खाईंदा आहिन ॾाढी। हितां थोरो सो ॾींदी आ बस मुंखे।
अच्छा ईअं।
हा, ईंदो तन उन्हन जी फैमिली ॾाढी वॾी तन।
अच्छा ईअं
चईंदी आहियांस की जॾहिं बि अचे त मुखे भले थोडो ही पर ॾींदी ज़रूर कर।
हा सही आ।
हा
हम्म
ठीक हन ठीकु आ हलो ॿियो ॿुधायो - -
ॿियो त सभु बढ़िया आहे तव्हां ॿुधायो।
सबु बढ़िया अञां असां नेक्स्ट - - फोन ते ॻाल्हाईंदासी त टॉपिक बि हान ॾिसाइड करे रखंदासीं।
हा सही आ - -
हूं
हा हा घणा टाइम घणो मिंट थिया आहिन। थ थ थ - -
यारहं मिंट पंजाहि सैकेंड - -
बस कटिजी वेंदी हाणे फ़ोन - -
हा बस ॿी मिंटे में पाणेई कटॼी वेंदी। ठीक आ न - -
हूं
ठीकु आ हलो मिलूं था नैक्स्ट कॉल ते हा न।